चल छैय बहिन।
ब नीक छियै अहाँ अपन कहू।
आ हमे भी नीक छियै की कहो अहा के जेना हमे तो परेशान भ गेल छी। छियै ई जे इंटरनेट ई जे इंटरनेट के दुष्प्रभाव छैय ने से जे हमरार घर में दुनू बेटी ठीके बड एकदम डिस्टर्ब करके रख देल छैय देखू तऽ इंटरनेट खूब नीक भी छैय अगर ओकराँ से जे अहाँ ज्ञानके चीज पाइप त आ आजकल के बाल बच्चा ओ आर से ज्ञान के चीज ने सिखे छैय ओ आर से सिखे छैय कार्टन देखे के। उ गोंगा गोंगी वाला वीडियो देखे के आ ओइसने हरकतो करे छैय।
आ की करबै बहिन देखियौ आ बच्चा सबके जे इंट्रेस्ट रहत ओकरेमे ने काज करबै अहाँ।
आँ अहाँ कितो कि तनो समझा देबै तऽ की बच्चा सब समझे बला छैय, आं।
वही तो देखे छियै जेना हमरा आरके जमाना मे हमनी आर सब खेलै छलियै दिनू भरि खेलै छलियै। एक तऽ शरीरो के एक्टिविटी हो जाइ छैय। एक्सरसाइज कसरत अलग से करे के जरूरत नहि पड़े छैय। दौड़ा धूपी खेला कूदी ऐसने सब शरीर स्वस्थ रहै छैय आ ओर से भूखो जागे छैय कुदे खाति
आए की कहिए हूँ।
आजकल के बाल बच्चा एगो बिछौना मे एगो तकिया ले के पड़ जाइ छथिन। आ मोबाइल टुकुर टुकुर ताके छथिन आ सीमितो जगहो हो जाइ छैय न।
नहि तऽ किया दै छियै नहि दियौ ने। देखियौ बड खेल एहन रहैत छैय ने कि घरोमे खेलैत छैय, देखियौ पहिलेके माय-बाप की करै छलथिन हमस सङ्गे कि देखियौ माय बाप लगमे भी फोन फोन नहि छलैया। ठीक है आ हमस लगमे भी फोन नहि छल फे तऽ हमसभ की करै छलहुँ कि सबस पहिले हमसब गोटी खेल छलियै
गोटी, लूडो पा पासा लूडो पासा तऽ
तऽ उ सबसँ की छलैया कि माथा तेज होबै छलैया। ठीक है आ माय बाप संगमे हँ।
हँ आ मााय बाप सङ्गमे एकटा कहै छैय कि जुड़ाव रहैत छलैया। आ आइ काल्हिके देखियौ बालो बच्चाके अहाँ जे कनि चिकर के के बोलबै तऽ अहाँ से जोर से चिकरत बाल बच्चा
हँ हमर छोट बेटी के ई स्वभाव हो जाइ छैय जेना ओ आर पापा चाहे हमे कुछो बोलऽ बौआ के त तेज अवाज में जबाब दै छैय दू दिन आर से। ई चीज हमहुँ नोटिस कयनेे छिओ।
आ देखियौ पहिले के माय बाप की करै छलखिन किछु नहि खेले छथिन तऽ ओका बका खेले छलखिन ह। ओकर बाद कहियौ तऽ चिड़िया उड़, तऽ मैना उड़, तऽ तोता उड़, चोर पुलिस। माए बाप संग बैसके खेले छलथिन देखियौ बाप तऽ नहियए बैसे छलैए लेकिन माय के संगमे बाल
माय, दादा, दादी फूआ, चाचा ज्वइंट फैमिली रहै छलै तऽ परिवारो पघ पैघ होैवै
हँ आब बच्चा सबके अहाँ दोसर ठाम दिमाग नहि जाइ छलियै लेकिन आइ काल्हिके बाल बच्चाके देखियौ। आ रील्सों में जे देखै छै बहिन से नीक नीक चीज नहि देखत। जानै छियै उ उ उलटे पुलट देखै छै। आ नै उलटे पुलट चीज देखै छै। जेकर कोनो ई गपे नहि रहै छै। आब देखियौ की देखतै? हँ बलून फुला देलक ओकरा रख देलक ओकरा फोड़ देलक बस खुश। आब देखियौ ई सब देख क' बच्चा सब की सिखतै?
त बच्चा सबके मानसिकता भी ओहिसे संक संकीर्ण हो जाइ छै। जेना देखू ओ पन्द्रह सेकेंड बीस सेकेंड के जे रील देखे छथिन आ स्क्रॉल करे छथिन ने मोबाइल तऽ बालो बच्चा के कॉन्सेन्ट्रेशन पावर कम भऽ जाइ छै।
हँ होबे करै छै होबे करै छै आइ काल्हि के बच्चामे देखै छियै धैर्य नाम के चीजे नहि छै। ओ न जे प्रचार देबे छै। ऐं हमर जे पर टीवी देखे छै बच्चा सब मोबाइल के तो ओहन आद त नहिये छै। आदत तऽ खूब छै। लेकिन हम देबे नहि करै छियै। भेटबे नहि करै छै। त कोना देखतै? लेकिन जे टी वी हमर घरमे दिन भरि चलत अभी बच्चा सभ नहि छै। त टीवी बेचारा शान्त छै। आ जे ईसभ आयत। तऽ बस टी वी के कनैठी दे देत आब टी वी चल रहल छै चल रह देखे या नहि देखे लेकिन लेकिन हमर टीवी चलेके चाही। बुझलहुँ आ जे प्रचार देबे छै से छोटकी बेटी हमर रोबे लागत। खूब कनतै कि नहि हमरा एड हँ हमरा पर चा नहि देखे के छै। हमरा नीक नहि लागे छै। हमरा खाली हमर कार्टून देखे के छै।
बताउ त ई सब संयम उ आर बाल बच्चा के आज के बाल बच्चा के मन से हट जाइ छै। किताबो कॉपी मे ध्यान नहि लगै छै।
आ देखयो। एकटा आओर गप्प कहै छी बहिन हमसके भी बड्ड आदत खराब छै पहिलेके माय बाप की करै छलखिन। साँझ के बच्चा सबके ले के लेटलखिन ने तऽ बड सब कहानी सुनवे छल
ज्ञानवर्द्धक कहानी सुनवल छलखिन जेना माय बाप। चाहे दादा दादी।
अहाँके याद होतै कि देखियौ हमसभके माय बाप। अ लोमड़ी वाला कहानी कौआ लोमड़ी वाला कहानी टोपी वाला आर बन्दर के कहानी। इ सबटा हम सबके जब इस्कुल मे नहि पढ़ छलियै तखने हमसब के याद छलैया।
आओर जेना देखू गौतम बुद्ध के कहानी, औंगुली माल के कहानी। तीसरा चौथा क्लास के किताब के कहानी हमनी आर सबके छोट छोट मे दादा चाहे माई सब सुना देलछी देलखिन।
आ हँ आ हमसब की करै छियै। हमसभ ओ सभके डाँट पीट करके सुलाह दै छियै आ अपने मोबाइल ताके छियै। तऽ बच्चा सभ देखियौ कहै छै कि जे देखै छै से सीखे छै। ठीक छै, तऽ हँ तऽ गलती ते देखियौ बच्चे सबके नहि रहे छै। छै, गलती तो अपनो संस्कार मे छै, हमस बच्चा के समय नहि दै छियै, हम सब किछु बुझे छियै कि एकटा ड्यूटी छै से पूरा देय छियै, बच्चा के खिलौना पिलौना, आ की कहे छै, नहान- धोवान करबा देलहुँ। नीकसँ खिला देलहुँ, आ बस। आब ओकरा डाट- पीट कऽ बैसा देलहुँ, पढ़ाई करा देलहुँ, कहानी हमर खतम।
तऽ आदे देखु ने सखी, जेना कहे छियै, हमे अहाँके एकगप बजे छियै। क हमे ते दादा लगे जाादा रहलेय छियै, दादा दादी लगे तो हमरा आर दादा के एकटा आदत रहल छलै, कि जेना रात मे हम! हमरा यर के तीनो हमनि तीन बहिन छलथि छलियै, त तीनो बहिन के सूत तावल छलथिन, त एगो किताब ले के, और से कहानी पढ़-पढ के हमरा तीनो के सुनावे छलथिे। ठीक। तऽ एगो आदत बन जायल छलै, कि अच्छा किताब पढ़यके छै। तऽ जेना दादा कोहि बिना तबियत ठीक नहि रहल, चाहे कहूँ चलि गेलथिन। तऽ हम नियर बाय तीनो बहिन मिल के, आ किताब पढ़- पढ़ के अपने मे कहानी सुने छियै।
सोचो, तऽ ई तऽ नीक
बन गेल रहै, ह त ओ ओकरार से नहि हमनी आरके हिन्दी मजबूत भऽ गेल, जेना दादा अखबार धरा देथिन। आ बोललथिन कि! हमरा आरके अखबार पढ़ के सुनाउ। मने कहू तऽ, पहिला, दूसरा, तीसरा से हमनी आर के हिन्दी बड मजबूत भऽ गेल।
हँ, ई तऽ सचे कहै छी, आ आइ -काल्हि के बच्चा, न अंग्रेजीे पढ़ै छै, आना हिन्दीए पढ़े छै, आ आजकल के विद्यार्थी के भए गेलै, भूसगोल वालला विद्यार्थी।
बस केना कहै छै ने, कि सरकार अथी खूब उच्च शिक्षा हमे दै छियै, बाल- बच्चा के अंग्रेजी मीडियम मे पढ़ाबे छियै हमे बाल -बच्चा के, आ बाल- बच्चा के पढ़े के नाम पे कुछो नहि।
अंग्रेजी कहियो लिखै लेल तऽ नहि लिखता, हँ हिंन्दी कहियो लिखय लेल तऽ नहि लिखता। आ अंग्रेजी कहियो बोलै लेल तो नहि बचता।
आ देखू ने स जेना हमनी आर सब के भी, कॉपी में जे जीलद लगा के नेम स्टीकर चिप कावल रहल छलै, आर मे पूरा नाम, पूरा एड्रेस, और पूरा सब्जेक्ट के नाम लिखल छलै, जेना कहू अगर इंगगलिश के कॉपी हय तो आर मे इंगलिश पूरा लिखल अछि। ठीक छै, आ आजकल के सब्जेक्ट मे लिखे छै, इ एन जी, बालो -बच्चा तऽ ओ सीमित हो जाइ छै। शॉर्ट फॉर्म मे ही, ई एन जी मे।
हँ, आब ओकरा बुझेबे नहि करे छै, कि यहाँ आगे के स्पेलिंग की हेतेै, सोशल साइंस के लिखै छै, एस एषष्ठी।
एस एस टी, हमनी आर सब सोशल साइंस। पूरा लिखले छी आ नहि त सामाजिक विज्ञान पूरा लिख
हुं, सही बात छै सही बात छै।
ई जेतना मने कहै छथिन ने कि डिजिटल शिक्षा उतना उ सीमित हो जाय छै
आब देखियो कि उन लोगो के जे रहे छै ने कि आधार नहि छै। आब ऊपरे ऊपरे उड़े छै बाल बच्चा के पढ़ाई लेकिन च चलू ठीक के छै जेहन समाज के छै माग ओहने बच्चा सब पढ़े छै आब की कर सकै सकै छै, देखियौ एक दूटा के सम्हारै से कछु नहि हो सकै छै आब हमही सब के सुधरैके पड़त कि अपन फिर से पुराना काल के वापस लाउ आ बच्चा सभके ओहने पालू आ तखन जा क बाल बच्चा सब भी नीक हेतै आ नै त देखियौ मूड़ी पटकाए से कोनो दिकत नहि कोनो लाभ नहि छै।
नहि नहि ई ई त हमरा आर मन मे भी आबै छै जे जेना तनिका मोबाइल सब दूर करके बाल बच्चा के आ बाल बच्चा सगे टाइम ब ताबेके पड़ै।
हँ देखियौ हमसभके पापा जे रहल छलथिन ने साँझके आबै छलथिन त कहैत छलथिन कि जे हमरा सुनते उ पहाड़ा ओकरा हम एकटा चॉकलेट देबै। आ पचास हँ, चार अना। के एकटा चॉकलेट भेटे छलैये ओकरे लए क रखले रहै छलथिन अपन पॉकेट मे आ तब जानै छियै जे हमसभ लालचमे हम हमर जे मझलकी बहिन छलथिन ओ दुनू खूब जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से रटा मारे लगै छलियैये।
त वर से अहाँ के पहाड़ा याद मे पड़ जाय छै।
आ ओ चॉकलेट त सबके भेटैत छलैय लेकिन लालचसे कि हमरा भेटत आ नहि जे सुनाबै छलियै त नहि भेटै छलैये, आ आइ काल्हि के हमसब जे छियै हम सब त एहने देखै छियै बड़का बड़का
हँ माया ममता मे, माया ममता मे, जेना अस्सी अस्सी, पचास पचास रूपया के सब चाकलेट।
हँ
ना ना ई त सही बात छै जेना पहिले बाल बच्चामे ने अपनेमे कम्पीटिशन रहय छलै कि ना हम आज दू के पहाड़ा रटके पापा के सुनामी त ापा खुश हो जाए आज हम तीन के पहाड़ा रट के सुनायब त पापा
आ रोज के एक पन्ना के हमलोग के कहै छलखिन कि लेख लिख। आ जाने छियै से लेख लिखे आ पहिले देखियो चिठ्ठी पत्री के दिन छलैये कि केकरो जे भेजे के छै कोनो संदेश त चिठ्ठी लिख क भेजु त हमर पापा हम सब से चिठियो लिख लिखबाबै छलथिन कि लिख, हमर तनि हमर तनी छलैये शुद्ध राइटिंग छलैये हँ आ हमर जेठकियो बहिन के लेकिन माझिल बहिन के तनि खराब छलै हुनकर ओतना सुन्दर नहि छलै ओ ठीके छलै हुनकरो लेकिन कनि स्पेलिंग मिस्टेक हुनकर जादा होबै छलैये, हँ। त से से पापा हमरा आ बड़की दीदीके कहै छलखिन कि तु ही लिख। त हमसभ लिख क आ सोचियौ कि चौथे पचमा क्लासमे हमसभके चिठ्ठी लिखब आबै छलैये। आ हमसब जाके पोस्ट क दै छलियैये।
आ सखी सुनू ने हमरा आर बात तऽ हम्मे आर ने एकटा हमरा आर के काज मोन पड़ल छै तऽ हमे तनका काज करके अहाँके कॉल करब ठीक छै।
अच्छा ठीक छै, ठीक छै।
चलु ठी